हेलो-हेलो
की हाल बोआ।
ठीक अय गोर लगै छै दीदी।
खूब खुश रहु, की करै छी कतय छी
नहि कतौ ओनहे ठंडा मौसम मे बाहर मे घूमे छी। आओर अहाँ की करै छी।
हम त एखन घरे मे छी, आइ केना याद भऽ गेल आबि गेलहुँ।
नहि घर पर रहि स जैब। एम्रे उम्हरे में टाइम बीत जाय छलै यैं, तहि दुआरे टाइम मे भेट ल छलै हमरा तय दुवारे नहि फोन करै छलहुँ, तहन आइ कहलियनि हँ कनि फोन कऽ-कऽ कहियैन दीदी स बात करियनि।
हम्म
और ठीक छी।
हँ आओर सब तऽ ठीक अछि, अही कहू
हमरो ठीक अय, बौआ ठीक अय।
हँ बौओ ठीक अइ, बौआके काल्खना पोलियो के सुइया दियेलौ बुझलियै। ओहिमे तऽ बुझिते छियै। बोखार-तोखार आबि जाइ छै, हँ बोखार तो खार आबि गेलै, आब ओ परेशान करैया की कहूं भरि, काल्हि खना त भरि दिन पलथे पर लेने रहि गेल‌ऊ नहि एको बेर उतारिये कि कानऽ लागे, उतारिये क कनऽ लागे।
उहम्म बड़ कष्ट भ जाइ छय। ताहिमे एक सङ्ग कैए टाक सुइया दऽ दै छय।
हम्म तीन टा क द दै छै सुइया।
हम्म तहन तऽ कष्टक-कष्ट से बौआ क भऽ गेल रहैं काल्हि। एखन कै महीना के भेल ऐं बौआ।
एखन बौआ तऽ भेलए, तीन महीना पूरि गेलै आय। चारिम स्टार्ट भेलै यैं।
अच्छा कथी सब खेनाइ-पिनाइ भेलय।
ऐं
खेनाइ पिनाइ भेल।
नहि खेनाइ-पिनाइ तऽ नहि भेलऽ एखन।
एखन खेनाइ लेट छी तहन तऽ।
हँ लेट छै आब हेतै-आब हेबे करतै, बाबा नहि न खेलखिन हैं बाबा लेट स खााय छथिन। पुरुष आ हमरा सबके तऽ इएह होइत छै, मिथिलाञ्चलमे तऽ सैह छै। पहिले पुरुष खैत तहन मौगीसब खाइ छै, पहिले पुरुष खुआ लेब तहन न, आओर कहियो अहाँके पढ़ाई लिखाई चलैया।
हँ चलैय बाबा सब ठीक छैथ, बाबा दाय सब
हम्म हँ सब ठीक छैथ। त कहियौ कीसब पढ़ै छी, की के तैयारी करै छी।
एखन की कहु एखन त पढनाए एखन शुरुए केने छी तैयारी, जहने घुसलहु हें तहन ते टाइम- टाइम लगबे कर तऽ आ देखियौ जय में भगवान। भगवान के जेहिमे महिमा रहतैन ओहिमे भ जेतै त भए जेतै।
उ कोनो बात नय समय जे लागे समय जे तैयारी करू खाली तैयारी करू समय जते लगतै ओय ले कुनू नै छियै बुझलियै। घबड़ाईके जरूरत नय छैय खाली तैयारी करू निकलबे करतै।
हँ देखै नै छियै आइ काइलमे कतेक कम्पिटिशनमे भीड़ भ गेल छैय।
हँ तयमे एखन अहाँ सबके एजे की भेलै एखन दसमा बारहमा केबे केलौं हें। एखन टाइम अइछ कोनो बात नै कॉम्पटिशन छैय तै से कि त कोनो बात नै हेबेे करतै ह।
पीजी तीजी केलौं हँ की।
हँ हमर त पी- जी सब कम्प्लीट भ गेलैये आब देखियौ हमरा सबके
अहाँ द सुनने रही मिथिला पेंटिंग करैय छी।
हँ। हँ करैय छी अखने और स्टार्ट केलहुं हे अहा सबके केकरो भेटै कोहे क्यो ऑर्डर दए त कहब हमरा बनाबै छी सभकिछ बनाबै छी।
पेन्टिंगके त बड़ चलती छैय बड़ बीकैत जेहने बनेनाइ शुरू करबै त।
हँ बनबै छियै बनेनाइ स्टार्ट केलियैए मूड़न ऊ उपनैन, विवाह जे मे कोबरसँ लऽ क धोती कुर्ता, साड़ी, दुपट्टा जे चीज अहाँ लेब सब टा घरमे जे लोक पेंटिंग सब सज जाबैये सबटा भेटत हँ सबटा भेटत।
तहन त बड़ सुन्दर अछि, अपन बना-बना रा उ सेंपल सब तहन देख देखायब तहन हम देखब त देखबैन।
हँ कनि प्रचार- प्रसार क देबै कियकि प्रचारे प्रसार स लोक बुझतै न।
अ कथी सब खेनाइ बनेलहुँ हँ।
खेनाय बनेलहुँ हैं रोटी करे रेलाके भुजिया, आलू परवल आँठी सबके सब्जी अइछ सेहे सब अइछ हुँ, आँहा सब के घरमे खेनाइ बनि गेल मम्मी बनेेलैथ खेनाइ।
हँ बनेलैथ हं एखन उहे सब। एखन खेलौं हन नहि आब कहलिये बड गर्मी छैय गर्मी देखै नै छियै कते भगेल छैय।
हँ बड गरमी छैय तयमे गाममे।
हँ त कहलियए की जे पहिले कनि घूमि फिरके अबै छी बाहरमे हवा लगै छैय पंखोके हवा नहि लगै छैय एखन।
हँ देहमे त एखन पंखो के हावा नहि लगै छैय जेना लगै छैय की भ गेलै। ओहोमेस गरममे हवा फेेकय छैय।
हँ।
उहे छैय। और सब ठीके अइ बुझलिए बौआ और किछो खास नहि चलैया गामके की कहू गाममे त खाली घटने पर घटना होइये।
कथी भेलै से
आर एकटा तऽ मरनाय तऽ बुझलियै कोनो बात नै हुनकर एजो भ गेल छलैन। छलैने बूड़ सूर छलैथे-
बुझने छलियेन और की भेलैए से
और एकटा और आदमी छलैये नवयुवके छलैये नहि पुछु नवे छलैये ओहो एनाही छले खाली खाइ पीबैत छलखिन हे। ए कलखिन साँझ मे सुनलियै जे ओहो खतम भ गेला।
जा जा बड़ जुलूम भेले यै।
ह बड जुलुम भऽ गेलै कि एखन नहि छलनि हेँ एज।
आ कहू। तखन, धियापुता सबके बिआह भऽ गेल छलै से?
नहि धियापुता दू टा बेटी छलनि हेँ तऽ कऽ लेने छलथि हेँ वियाह दान। आ बेटा छलनि हे बुझलियौ ने छोटे छनि अठारह वर्ष। हेतनि कि नहि हेतनि।
बड़ जुलुम भ गेलै।
हँ बड़ जुलुम भ गेलै।
तहन और सब तबियत पानि ठीक रहैये।
तबियत पानी की कहू सभदिन कहबै अहाँ सब जे मोने खराब द कहैये।
नहि से तऽ अहाँके एहन भारी ऑपरेशन भेलै तहन तऽ मोन खराब रहिते होयत।
हँ तै पर से अथी बी पी लो भऽ गेल छै। भेला से बहुत लो भ गेल। हँ पहिल बेर हमरा भेले बुझितो नहि छलियै ईसभ त लो भऽ गेल खाली घुमि घुमि कऽ खसै छी घुमि घमि कऽ, उठल नहि होइये। बुझलियै एखने दबाइ पाँच सए के दबाइ लऽ के एलहुं हे। काज ने धन्धा अछि खाली पाइए खर्च होइये। कि कहु जहिया से आपरेशन भेले तहिया से दूओ डेढ़ लाख रुपआ खर्च भए गेल। आ कत से करब। कतऽसे करब बुझिते से गाम घरमे कतय से हेतै लोक सब से कर्जा वर्जा लऽ क सबटा केलहुँ।
हुं।
बुझलियै। और अहाँ के एकटा भैयारी छलथि हे सत्यम से की करै छथि।
ओ एखन गामे घरमे रहै छथिन की अपने।
एं नहि काज नै पकड़ लैत हे कतहु।
नहि करै छथिन, काज ताज करै छथिन अपन। उमहरका पप्पा वला सबटा काज सब छै डिलेवरी सब वला से सब करै छथिन।
हां अपन नहि पकड़ लैथहे।
नै असगरे नहि ने होइ छै हुनको सम्हारल तै दुआरे। दुनू गोटा मिलके अपन केलैथ।
चलू करै केेलैथ ने। आ बहिन छलथि सुनलियनि हेँ जे बिहार पुलिस मे भऽ गेलैन।
नै बिहार पुलिस मे भेलैने।
हंसै किया छियै, नहि भेलनि हे कि, से झूठे बात छै कि सच बात छै।
नहि नहि सच्चे गप छै, हंस्सी दोसर गप पर लागि गेलै।
हँ सुनलौं बड़ नीक बड़ नीक, अहूँ तैयारी करू अहूँके हेबे करत ओहिस उप परे हैत कोनो बात नहि, करू तैयारी बड्ड खुशी शी भेल जहिया हमसब सुनलिय तहिया छाती जुड़ा गेल एते टा फुइल क भए गेल छ छाती
बड्ड बड्ड खुशी भेल बड्ड खुशी भेल त गेला ट्रेन
आ नहि नहि गेलैथ है एखनि ट्रेनिंग में गेल छलखिन हैं एतऽ पर एखन छुट्टी भेलनि हैं किछ कागज पत्तर सब दुआरे ताहि दुआरे एखन ऐल छथिन घर पर
ओ
ओ ओ तहन कहियौ आओर सब सब गाम घर मे सब ठीक छै?
हँ और सभ तऽ ठीके अछि गाम घरमे, सभ ठीक अछि की कहू जैमे जे छै से सब ठीक अछि जतय जे अछि तैयो भगवान दया स त एखन तऽ गामके हाल कहबे केलहुंहैं तहन तऽ की कहू।
उम्म पाइनो ताइनो होइयै की?
म तहिया स मरि जाइयै जहन पानि होय के समय रहै छै तऽ पानि नहि होइ छै आ जहन पानि नहि होय के समय रहै छै तहन खूब पानि होई छै आ एखन देखियौ पानि होय के समय छै रोपनी सब हेत तइ तऽ पानि नहि होइयै आ वएह दस दिन बाद जहन रोपनी खतम भऽ जेतै तऽ झडझडा कऽ पानि हेतै आ ओहिस की हेतै तऽ पाई सबटा डूबि जेतै हूं, हॅं सबटा डूबि जेतै।
हँ बड़ आइछै।
हँ लेकिन इमहर खेती बाड़ी करबे नहि करै छै देखियौ ओमहर पानि होइ छै अपना सब दिस मे खेतबाड़ी करैछै त उमहर भगवाने नै सग दै छथिन। आ इम्हर इम्हर सबटा देखै छी तहन सब अपन इम्हर इम्हर अपन सब बिजनेस तिजनेस में लागल, उम्हर लोक खेती बाड़ी थोड़े ने ओते करत।
हूं हूं तऽ से त नीके होइ छै आइ काल बीजनेस केनाइ एकटा सरकारी नौकरी कि बिजनेस दुए टा काजक होय छै। ओना तऽ आब सरकारी नौकरी भगवान भेटला बराबर भऽ जाइ छै। बुझ जे भगवान भेट जे भगवान आइ काल्हि में भेट जेत तैथ लेकिन सरकारी नौकरी नहि भेटैत रहै छै तऽ हँ हं तइ पर जे की भऽ जाइ छै की कहै छै बड़ा जकरा भऽ जाइ छै जेना अहाँ बहिन के भऽ गेल तऽ हमरा सबके बड्ड खुशी भेल बड्ड खुशी भेल सचमे
हँ तहन आओर सब कहियौ हँ।
तऽ ठीके छै, अय यौ बौआ एटा गप पूछू?
हँ पूछु।
हँ, सुनलहु हँ जे अहाँ के जे एकटा बहिन छथि पितियोत, तिनका बिआाह हे ठीक भेलनि हँ।
हमरा कोन बहिन के यै?
आंहाँ के जे दियाद के बेटी नै छैथ, पितियोत जे छैथ।
एयै कहू तऽ, हमसब घर में छी से तऽ हमरा सबके बुझले ने अछि, अहा के केना बुझि गेलिये?
क्यों बैजते रहाँ ते कहलहु, सुनलियै।
नहि, नहि हमस नहिञ बुझलिय।
ओनाहो लोकसभ उड़ा दै छै झूट्ठोे क, ओएह तऽ कहलियै, कहाँ एजे नहि छै ओ बच्च चाक, जे बियाह हेते, क्यों किछ बाजि देलक।
हँ एखन नहि भेलै। सुनलियै चर्चा सब कहाँ भेलै य, हमसभ तऽ घरमे छीयै तऽ बुझबे करितियै।
ह -ह तऽ अहीं सब जे कहै छी से ठीक हेतै, बुझलियै लोकसभ तेनाहीये उरबैत रहै छै, गप के।
हम ने कहि सकब, जे ई सच्चे अछि कि झूठे अछि, किआकि आइ -काल्हि में लोग अप अपनो घर से लोक छुपा ले छै गप।
हू- हू- हँ।
कहि सकैत छी।